नमस्कार
नमस्कार नमस्कार की हाल चाल छै आइ हम अहाँके एकटा रोचक घटना सुनाबे चाहैय छी कनी बिहान हमर संग किछु एहन भेल जे हमरा बहुत सोचे पर कहि देलक घटना छोट छल मुदा सीख बहुत पैघ छल सुनब चाही
जरूर सुनाउ हमरा एहन बात सुनय बहुत नीक लागैत छै की घटना भेल छै कि बजे भेल छै
कल्हि बिहान हम तलहट तलहट गाम मे बगीचा दिस गेल छलहुँ मौसम बहुत सुन्दर छल चारु का चिड़े सबक आवाज आबि रहल छल ओतय एकटा आदमी चुपचाप बैसल छल ओ बहुत ध्यान से किछु देखैत छल
बढ़तै ह